ठीक छि
हँ ठीक छी अहाँ ठीक छी
हमहुँ ठीक छी कीसब भऽ रहल छै
हे अखने एलहु हेँ नहा के कनिए माथा धोलहुँ हेँ सुखाबै छी
अच्छा हम सुखाबै छी केश
हूँ
केहन रहलै केहन छै समय अहाँ सब दिश का
तऽ बड्ड गर्मी अछि
गर्मी तऽ छैहे बहुत जादा
हँ तहि दुआरे गर्मी बहुत छलए तैं माथा धोलहुॅं हेँ जे कनि ठंडा लागत
अच्छा ठंडा लागतआ तैं आ बाद में केस नै सुखायत तऽ गर्मियो लागत न
हँ हइए कनि हाबा में सुखाबै छी ओहिके बाद अथी मोइड़ देबै केश के केश खुजल रहत तऽ ओर गरमी लागत
हावा जे बहै छलए ओहो कम भऽ गेल आब
हँ पूरा समय एकदम अथी भऽ गेल गुफ कऽ देने छै
बदइल गेलै पूरा आब एकबेर फेरो पानि परनाइ जरूरी छै सबदिन
जे हँ अखन दू दिनसँ कहाँ अबइ अपन
सबदिन मेघ लाइग कऽ
हँ रहिए जाइया अरे की होइ छै ने जे मेघ जे चमकऽ लगै छ ने ओहि दुआरे सबटा अथी की भऽ जाइ छै दू दिन से नै देखै छियै कते मेघ चमकै छै
बड मैड चमकेत अछि
हूं तहि दुआरे
हँ बिजली जे कड़कै छै ने तहन डर होइ छै
हँ
हमरा बड्ड डर यए बिजली करकैस
हमरा अपने बड डरैया परसू खना तते जोरसँ बिजली अथि होइ छलै बापरे बाप ब मत पूछ हमरा तते डर भेल पूरा हम काँपय लगलहु
डर डर तऽ सभके होइ छै अपन प्राण के
देखियौ मर ईस तऽ सबे के डर होय छै केओ चाहते जे हम मरि जाय सब चाहते जे हम जीवी
नाय से तऽ किओ नै चाहतै जे हम मरि जाइ
सएह न
बूढ़ सूढ़ आदमी से कहै छय जे हम जिवी
हँ ओर कहियौ ओर कीसब होइ छै हँ सभ चाहै छै जे हम भाय जीबी जे हमर एकटा दादी छथि सेहो एखन हुनकर छियानबे चलि रहल छइन ओहो चाहै छथिन जे हम अखेन ओ कहै छथिन हमर एखन उमरे की भेलै आब कहू छियानबे साल भऽ गेल आब एखन अहाँके उम्र की भेलए
ठीके तऽ कहलथि हे ओ बूढ़ पुरान आदमी जे उमरे की भेलनि हैं जतबा दिन बुढ़ पुराण जीवए तऽ ओ संस्कृति जे अपनासबके छै
से तऽ सहियए कहै छियै जे पहिलुका लोकसब छलै तऽ किछ किछ बचलो छै आब के लोक तऽ होइत छै जे सब किछ नहि करी एकटा खेनाइयो पिनाइ जे होइ छै जे मशीनेसँ आबि जैतै खा लैतहुँ
देखियौ ओसब जे चइल बसथिन तऽ फेर बुझियौ जे फेर ज्ञान के देतै
सैहे न लेकिन की करबै सबके एक ने एक दिन जाइए के छै
पिछला जे बनल छै नियमसब एते से बूढ़ेसबकेँ लऽ कऽ ने अपनासब जे रहबै तऽ अपनासभ ओके थोड़े ने बुझल अछि जे ई काज मे ई विध हेतै हुनके सबके विध के बारे मे बुझल छनि न
ओर सब कहियौ ओर सब ठीक अछि
सब बढ़िआँ अछि लीची खे खेने रहौँ कि नहि एहिबेर
हँ एहि बेेर तऽ लीची बड फड़ल रहै खूब खेलहुं अपनो खेलहुं लोकोक के खुएलिये गामोे गमाइत पठेलिये आ कौओ खूब खेलक
सुनलहुँ हेँ अहाँके लीची बड नीक होइया बड़ी पैघ
हँ हमर हँ हमर लीची शुरूसँ हैत छोटे छोट आ जखन सभके खतम भऽ जायत तहन रहत तऽ सभके जखन पिल्लू धऽ लैत छथि तहन हमर लीचीमे एकदम फड़ धरत स तते बड़का बड़का लीची होइया
छीये
हँ हमर पछता अय लेकिन हमरा मे पिलवा नहि होइया से अछि
अच्छा पिलुओ नहि होइया अहाँके तन तऽ बड नीक कहली छी
हँ खन आमो खूब फड़ल अछि दू तीन दिन तोड़लहुॅं हँ खखन आओर गाछी मे लटकले अछि
हँ लटकले छै एखन तक आम अछै अहाँके आब तऽ खत्मो होयवला छै
हँ एखन बहुते आम अछि चाइर पाँच गो गाछ में अछिये आम
चाइर पाँच टा गाछ मे अछि आम
हँ
हम आइ एकटा आम खेलहुँ बुझलिय ओना तऽ हम आम खाय नहि छी आइ एकटा आम खेलहुँ बड्ड स्वदगर आम बड नीक लागल आम
तऽ नीक होइते छै मीठ हयत तऽ नीक लागत खाय मे आ खट्टा रहत तहन तऽ हयत जे पूरा दात कोत कऽ देलक
हँ से तऽ दाँत कोत क य दै छै आ एकदम गति भऽ जाइ छै आम खाइ छै
नीक लगैया हमरा सब अथी मालदह काल्हि खेने रहौ हमरा बड्ड नीक लागल कनि खटगरे छलै लेकिन बड्ड मीठ तऽ हमरा बड्ड नीक लागल
अच्छा ई कहू जे कैटा आम एखन तक खेलहुँ
हम मालदह खेलौं हें सपेता खेललों हें कृष्णभोग खेलो हें सरही खेलौ हैं जर्दालु खेलों है आ औरो चारि गो पाँच गो खेलहुं हेँ लेकिन ओकर नाम नहि बुझल अय ओते नीकसँ
अचामके नाम नहि बुझल अइछ अहाँके
ते बुझल छलए कहिया देलहुं
हँ से तऽ कहलहुँ
हं
आ हम एयबेर लीची हम एह बेेर लीची बड्ड खेलहुँ कमसँ कम हजारो टा लीची माइर देने हेबै
तऽ दू हजार खेलहु
देखियौ कहल जाइत छै जे लीची जे खाइ छै तऽ ओकरा पेट खराब भऽ जाइ छै लेकिन हमरा पेट खराब नह
कि ने ने लीची खा के हेक देलियह हन पेटो मे ने दर्द केलक
देखियो हमरा लीची खााय से एकटा इतिहास जुड़ल ए
लीची त लीची लीची त लीची ह जिलेबियो खूब खेलो
सुनियो न
अच्छा कहियौ ह
हम रहौ बच्चा तऽ ओहिटाइम में हम कहलखिन हमर कक्का जे हम बड्ड पातर रहिय त हमरा चलल फिरल नइ मतलब चलि हमरा भऽ गेलै जेएए जे हम आब बचबे नहि करबै त लीची आ आम दूटा हमरा एतेक खुएल गेल एते ओते खुआएल गेल जे हम चलो लगलिय
चलू तहन त आं के बड नीक अछि तैं अहाँके लीचिये जिन्दगी बचेलक
हँ आ मोटा गेलियै न लीची आ ताय हम बच्चा में मोटायल रहियै तैं एखन हम पातर भऽ गेलियै
अच्छा चलू कोनो नहि होइते छै शरीर एनाहियए बदलैत रहै छै
एकटा चीज हम देखलियै जे बच्चा मे सुन्दर रहत मोटा सोटैल रहत से पैघ भ कऽ खराब भऽ जायत आ जे बच्चामे खराब रहत
पैक भए के बड़ सुंदर होय छै से तऽ अहाँ सही कहे छीयै हं से अहाँ सही कहि रहल छियै ई हमरो साथे भेले बच्चा मे हम बड़ सुन्दर रहौं फेर कनि बीच में कनि अथी भऽ गेलो मतलब कनि मोटा गेलहुँ फेर आब आब नीक लागै छी
ओहनो मोटायल नहि नीक कनि शरीर के कनि
हँ कनि शरीर मीडियम मे रहय तऽ नीक लागे आब अहाँ पारे भऽ जायत तऽ ओ तऽ नहि छै अहुूँ तऽ सुखाले छी छी अहुँ तऽ दिनो से दिन सुखायले जाय छी
आ पात्रो नहि नीक न की करबै बै नीके सुखायल छी सएह नीक मोटा आदमी के देखै छी कते बीमारी रहे छै
से तऽ सही छै लेकिन एतबो पातर नहि रहू कनि खाउ पीबू कनि देह दशा बनाओ
हँ तऽ पातरि जाइत छियै तैँ ने लोक धियापुतामे गिनैएा आ कहियै अहाँ कते बच्चा छियै एखन तऽ किछु नहि विवाह दानके गप्प नहि चलैया नही तऽ लोक बुझैत नहि छियै सर समाजके
से तऽ छैहे एतऽ जखने मोटा जेबै तऽ सबके नजरि पर चहरि जेबै
गार्जियन सँ ज्यादा सर समाजके नजरि पर चढ़ि जाइत छै
हँ आओर कहियौ खेनाइ पिनाइ भऽ गेल
हँ खेनाइ पिनाइ तऽ भऽ गेल अखन भेल हे नहि अखन जायब तऽ नहायब
अच्छा नहेलौ है नहि
नहि न नहेलौ हुँ हेँ नहि आब नहाय लए जाय छलहुं ओहिसँ पहिले सोचलहुं जे
अच्छा चलू बड्ड नीक लागल अहाँ से बात कऽ के आ और कहियौ नास्ता पानी भऽ गेल अछि
नास्ता पानी तऽ हमरा भोरे मे भेल
की सब खेलहुॅं हैं
भोरमे हम खेलहुँ बादाम के कनि फूल दे बादाम ओहिमे प्याज मिरचाइ ईसभमे
हँ नीक लागै छै नून तेल सब द क नीक लागत हँ
नून तेल लेबो ईसब मिलाकऽ
हँ
तब खेलहुँ नीक लागल
हँ नीक लागैत छै कनि अ तऽ नीक लागै छै आब ओ सब तऽ कनी झक्खा जेना बना लियै तऽ सुंन्दर लगे छै खाय मे
हँ रोटी नहि खेलहुँ माँ कहने रहथि खाय लेलए लेकिन हम नहि खेलहुँ किया तऽ हमरा मोन नहि भेल खायके कहलियनि आब बनऽ दियौ खेनाइ तखने खायब
हँ होइ छै अपन जकरा जेहन नीक लागै छै हँ
हँ से तऽ छै उएह खेनाइ क कहलियै हे जे आब जायब नहायब आ तकर बाद खेनाइ खायब
अच्छा हमरो आब नहेनाइ भऽ गेल आब हमहूँ खायब
अहाँ नहा लेलियै
हँ ऐखने एलहुं हें नहा कऽ कनि माथा धोय के छल कनी गर्मी लागि गेल छल माथ मे तऽ ना खा लेलहु हैं आब
लेकिन आइ बुध अछि न ताय न बुध दिन अछि तैं माथ धोलहुँ
कोनो दिन धो लै छियै ब्रृहस्पति मंगल शनि छोड़ि क
हमरा बृहस्पति बृहस्पति दिनके हमरा बृहस्पति क हम किछु नह सर्फो साबुन नहि छू
करब आ मंगल शनि तऽ केने कखनो भऽ जायत तक माथा धो लेब नहि तऽ नहि ह आ गर्मी लागऽ लगैया हमरा तऽ हम धो लै छीय
अहाँ मतलब धो धोइत रहै छी माथ
हँ हम आइ त ओना हम पन्द्रह दिन पर धोलहुं हैं ओना हम धोय रहै छी
अच्छा धोइत रहै छीयै तऽ आनि नीके
केसो जे अछि ने से झरले जाइय
केश झरल जाइया अहाँ क
हँ हमरा तऽ लगैय कनि दिन बाद हम टकलू ने भऽ जाय तते केश झरैया जखन झाड़ब तखन एक एक मुठी केश झड़ैया
से केस के हाल हमर नहि पूछू बहुत झड़ि गेलै कतबो कटलियै तैयो नै ओ ब आ पता अ एकटा फकरा छै केश झाड़े लागी तऽ कहब बढ़बै त बढ़ नै त काट काटिये खूटि क फेेक देबो आ सए
अच्छा ई वाला बढ़बइ तऽ बड़ नहि तऽ जड़े से काइट देब
ह तऽ सएह ई नहि कहबै तमसा कऽ जे जड़िसँ काटि देबनि तऽ बढ़बे नहि करत जड़िस टकलू बना देत अहाँके
अच्छा मतलब ओ हँस कऽ कहल जाइ छ
ओनाहे कहबै जे बरबा तऽ बन तऽ कटिए खूटि कऽ फेक देब
अच्छा
तऽ लोक न ई चीज ओना दौहड़ल जाय छै गाछ ताछ में गाछ ताछ में जे जाइ छै न त नहि फरैत रहै छै तऽ पइन दै छै तऽ कहै छै बढ़मै त बढ़ नहि तऽ काटिए खूटि कऽ फेेक देबौ तऽ ओ
अच्छा से होइ छै टोना भेलै
हँ ई टोना होइ छै कएटा अपना मिथिला मे टोना छै
अच्छा हँ मिथिलामे त बहुत चीज प्रसिद्ध अछि ओकर तऽ अथी हँ फकरा सब से तऽ बड् अछि
अहाँ जतेक फकरा पढ़बै जतेक चीज अहाँके सिखबाक अइसे इ मिथ अपना मिथिलांचले में फकरा तकरा होइ
भगवती गीत सब अहाँ के आबैया
भगवती गीत मिथिला में रहै छी आ भगवतीके गीत नहि आयत हमरा
चलू दुर्गाजी सबके आबैया न
सब अबैया यै कोन गीत
हनुमान के महादेव के गणेश जी के सबके अबैया
सबके कोनो एहन भगवान नहि छुटल छथि जिनकर गीत नहि अबैए
चलू तहन तऽअहाँ बड संस्कारी बच्चा छी
हमरा घरेमे सबके गीत आबै छै
अच्छा बहिनों सबके आबैया
हमर दीदी छलथ बड़की दीदी हुनके नीक गीत आबैय छलैन ओ सिंगर छल‌इथ गायिका छल‌इथ
अच्छा आहाँ हुनकर छोटकी बहिन
हँ हम हुनकर छोट बहिन छियइन मतलब हमर स्थान भेल तेसर नम्बर पर हमरा से छोट एकटा भाय छैथ आब ओ